हेलो हेलो नमस्कार
हेलो
हेलो नमस्कार कोन अछी
नमस्कार ठीक अछि
हमूँ ठीक अछी बहुत दिनक बाद विस्तार से बहि रहल छी
हँ जे ओन खै व्यस्तक कारण समय निकलब कठिन भए जाइत छै
सही करलहु अच्छा ई मित्राके विषयमे चर्चा करैत छी
अ बहुत नीक विषय अछि मित्रता जीवनक के सब के सुन्दर सम्बन्ध सब से एक मानल जाइत अछि
बिलकुल परिवार जनम से भेटत पछी मुद्दा मित्र स्वयं चुनल जाइतत छथि
हँ ई बात तऽ बहुत सुन्दर अछि अहां के विचार में सच्चा मित्रक पहचान की होयत क्या छि
हमर विचारमे सच्चा मित्र ओ होइत अछि जे सुख दुःख दुनू समय सङ्ग रहैत
एकदम सही कहलहुँ
केवल सुखक समय साथ जे पर्याप्त नहि होइत अछि आ कठिन समय मे जे व्यक्ति साथ छोड़ि नहि दैत अछि से वास्तविक मित कहल जाइत अछि
हँ अहाँके जिमनामे मित्रता महतत्व कतेक छै
बहुत अधिक अछी
कोना
मित्र जीवनके आनन्दमय बनबैत छथि हुनक सङ्ग विचार सँ एकल जा सकैत छथि
ई बात सही अछि कतेक बेर जे बात परिवारक के ल सब सहजता से नहि कहल जा सकैत अछि से मित्र हँ से कहल जा सकैत अछि
बिल्कुल मित्रक संग विश्वासक सम्बन्ध होइत अछि अहाँके बाल्यकालक मित्र एखनहु सम्पर्कमे छथि
हँ किछु मित्र एखनहु सम्पर्कमे छथि
ई बहुत नीक बात अछि बाल्यकालक मित्र विशेष होइत अछि
हँ किएकि मित्र
कारण ओहि समय सम्बन्ध स्वार्थरहित होइत अछि
हँ बाल्यकालमे केवल अपनापन आओर स्नेह होइत अछि नै
एकदम अहाँके विद्यालय दिनसभ मोन पड़ैत अछि
बहुत-बहुत विशेष के मित्र सभ संग बिताओल समय हमरो आवश्यक समय खेलकूद गप्प गप्प-सप आ एक संगे पढ़ब ईसभ स्मृति एखनहु ताजा अछि
हँ विद्यालय जीवनमे मित्रता बहुत विशेष होइत अछि केतबो भी बादमे अलग-अलग स्थान पर चलि जाइत अछि मुदा स्मृति अधिकांश संगे रहैत अछि
एकदम अहाँके विचारमे मित्रता मे सभसँ महत्वपूर्ण गुण की अछि
विश्वास
हमरो एहन लागैत अछि
जँ विश्वास नहि रहत तऽ मित्रता दीर्घ काल धरि नहि चलि सकत
सही कहलहुँ
आओर एकटा गुण अछि ईमानदारी
हँ मित्रके सच्चे बात कहबाक सहायक होयबाक चाही
बिलकुल कखनो-कखनो सत्य सुनब कठिन होइत अछि मुदा वास्तविक मित्र सही सलाह दैत अछि
बिलकुल केवल प्रशंसा करनिहार व्यक्ति सदिखन सच्चा मित्र नहि होयत अछि
होइत अछि ई बहुत-बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहलहुँ सच्चा मित्र आवश्यकता पड़ला पर गलती सेहो बतबैत अछि
हँ आ सुधार करबाके प्रेरणा दैत अछि
बिलकुल मित्रतामे सम्मानक सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि
एकदम एक दूसरा के विचार भावना आओर निर्णायक सम्मान करबयके चाही
सही कहलहुँ अहाँके मित्र संग यात्रा करब नीक लागैत अछि
बहुत नीक लागैत अछि मित्र सभके संग यात्रा विशेष आनन्द देखाबैत अछि
हँ कारण ओही समय बहुत रास स्मृति बनैत अछि
आ कतेको रोचक घटना सेहो घटैत अछि
बिलकुल मित्रक संगमे सम्बन्ध जीवन भरिक प्रेरणा दैत सकैत अछि
एकदम सही अच्छा आइ मित्रताक विषयमे चर्चा बहुत रो चक भए रहल अछि तऽ हमरा बहुत आनन्द आबि रहल अछि
लागैत छी यही विषय पर आओरो बहुत गप्प कयल जा सकैत अछि निश्चित रूपसँ की
हँ मित्रताक के विषय वास्तवमे बहुत व्यापक छी
बिलकुल जीवनक प्रत्येक चरणमे मित्रक भूमिका किछु ने किछु रूपमे अवश्य रहैत अछि अहाँके की लागैत अछि समयक संग मित्रता बदलैत अछि
किछु हद धरि बदलैत आवश्यक अछि मुदा वास्तविक मित्रता समाप्त नहित होछी ई बात सही अछि हँ
विद्यालयक समयक मित्रता बादक जीवनमे मित्रता किछु अन्तर आवश्यक होइ अछि
कोना
विद्यालय मे सबगोटे लग समय बेसी रहैत अछि प्रतिदिन भेट होइत अछि एकसंगे पढ़ब खेलब आ गप करब सम्भव होइत अछि मुदा बादमे जिम्मेदारी बढ़ी जाइत अछि
हँ अध्ययन रोजगार परिवार और अन्य कर्तव्य कारण समय कम भेटेत अछि तथापि जे मित्रसँ चाहो तऽ सम्पर्क कम होइतो हं अपनापन बनल रहैत अछि
एकदम सही केतको बेर अ मास दू मास वा वर्ष भरिक अपना होइत अछि मुदा जखन फेर बातचीत होइत अछि तखन हम एहन लागैत अछि जे काल्हि भेट भेल छल
हँ ई वास्तविकता मित्रताके पहचान अछि
बिलकुल अहाँके जीवनमे एहन मित्र छथिन जिनकासँ बहुत दिनसँ परिचय छथ अछि
हँ किछु मित्र एहन छथिन जिनका से बहुत वर्षौं से सम्बन्ध बनल अछि
ई बहुत सुखद बात अछि कियै तऽ जीवनमे बहुत लोक भेटैत छथिन मुदा किछुमे तऽ जीवन भरे सं ंगे रहैत पबैत छथि
सही कहलहु अहाँके कोन गुणाके मित्र सभसँ बेसी पसन्द अछि
सरलता आ विश्वसनीयता ई गुण बहुत महत्वपूर्ण अछि
त बहुत महत्वपूर्ण अछि जे कोना व्यक्ति विश्वासे एगो अछि तऽ सम्बन्ध मजबूत बनल रहैत अछि
ह हमरो लागैत अछि जे मित्रता प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहि हो बैके चाही
एकदम एकदम नहि होबे के चाहि
मित्रक सफलता देखैके प्रसन्नता होबेके चाही
बिलकुल सच्चा मित्र ओ होइत अछि जे अहाँके प्रगति देखि के इर्ष्या नहि करे
बल्कि हँ ई बहुत सुन्दर बात कहलहु हमरा मोन पड़ैत अछि अध्ययनक समय मित्रत सभ एक दोसराके बहुत सहायता करैत छल
हँ कतेक बेर जे कोनो विषय कठिन लागैत छल तऽ मित्रसभ मिलि कऽ पढ़ै छल
हँ बिलकुल अहीसँ पढ़ाइ सेहो रोचक भय जाइत छल
बिलकुल केवल अध्ययन नहि जिमरा के बहुत रास समस्या सेहो मित्र सभँसें साझा कयल जा सकैत अछि
बिलकुल आ हँ ई बात सही जेती मुद्दा मतभेदक विवाद मे बदली देब उचित नहिं होई तची
हँ ब छै कोना
तू व्यक्त सदिखन एके प्रकार नहिह सोचैत छथि ई बात तोरा केैसन लागा छै
ई बात ते सही अछि मुदा मतभेदक के विवादे मे बदली देब उचित न होइत छी
एकदम बातचीत आ समझदारीसँ अधिकांश समस्या समाधान भए सकैत अछि
हँ सही कहलहु मित्रताके सम्बन्ध धैर्य आओर समझ सेहो आवश्यक अछि
हँ कारण प्रत्येक व्यक्तिक स्वभाव अलग होइत अछि
अहाँके की लागैत अछि सामाजिक माध्यम कारण मित्रता मज भेल अछि की कमजोर
दुनू प्रकारक प्रभाव देखल जा सकै त अछी थोड़ा विस्तार से कहू तो आ सकारात्मक पथ ई अछि जे दूर रहनिहार मित्रसभ सम्पर्क बनल रहल छी तऽ एहिऐ सही बिलकुल
तऽ पहिने जतेकके सहज तऽ से सम्पर्क सम्भव नहि छल आब बहुत सरल भए गेल अछि छी
युद्ध नकाराात्मक पच
कतेक बेर लोक सब केवल ऑनलाइन सम्पर्के मे रहैय जाइत अछि परतीच भेट भाँट कम भे जाइत अछि
ई बात सेहो सत्यची वास्तविक संबन्ध लेल प्रत प्रत्येक समवाद महत्वपूर्ण एखनहु बनल अछि
के संग कोन गतिविधि बेसी पसन्द अछि
बेसीक ख लम्बा समय धरि गप्प करब ई तऽ कारण ओहि समय पुरान स्मृति वर्तमान जीवन आ भविष्यक योजना सब पर चर्चा होइ अछि
सहि कहलहु मित्रताक सम्बन्ध वास्तव मे जीवन के सुन्दर बनैत अछि छी
बिलकुल बिलकुल मुद्दा मित्रता एहन विषय अछि जा जाही पर जतेक चर्चा कयल जाय कम बाज अछि
ई ई बात सही अछि अहाँ के की लागैत अछि जीवन मे मित्र के आवश्यकता किएक होइत अछि
हमर विचारमे मनुष्य सामाजिक प्राणि अछि ओकरा अपन विचार अनुभव आ भावना साझा करबाक आवश्यकता होइत अछि
हँ आ मित्र एहि कार्य मे मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा बैत अछि
बिलकुल केतको बेर जीवनमे एहन परिस्थिति आबैत अछि जखन हम निराश भए जाइत छथि ओहि समय मित्रक प्रोत्साहन बहुत उपयोगी होइत अछि
किछु शब्द ओर किछु समय के साथ सेहो व्यक्ति मनोबल बढ़ा सकैत अछि
बिल्कुल ई बात महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण अछि अहाँके कोनो एहन घटना मोन अछि जखन मित्रक सहायता विशेष रूपसे उपयोगी सिद्ध भेल हो
हाँ जिमना मे एहन अनेक बार आयल अछि कखनो अध्ययन समय कखनो कोनो व्यक्तिगत कठिनाई मित्र सब सहयोग कैने छथि
ई वास्तविक मित्रताक उदाहरण अछि सच्चा मित्र केवल सुखक समय नहि बल्कि संघर्ष समय सेहो सेहो संघ रहैत अछि आ ओहि समय मित्र वास्तविक परीक्षा होइत अछि
सही कहलहुँ हाँ यहाँके की लागैत अछि मित्रता बनाबैल सरल अछि की निभावेल
निभावल अतेक महत्वपूर्ण अछि कखनो कखनो कठिन सेहो होइत अछि कारण संबन्ध के बलबो मे रखबाक लेल विश वा सम्मान निरतर अप अपनापन आवश्यक होइत अछि
ह ई बात तऽ सही अछि समय बदलैत अछि परिस्थिति बदलैत अछि मुदा संबंध बनल रहबाके लेल प्रयास आवश्यक होइत अछि अहाँके बालकाय मित्र सब अ संग बिताबल केना विशेष स्मृति मोन पड़ैत अछि
बहुत रास स्मृति अछि विद्यालय छुट्टी भेला पर सभ मित्र एक संग घर जाइत रही बादमे गपशप हास परिहास आ वि विभिन्न विषयपर चर्चा होइत छल ओ दिन वास्तवमे विशेष छल
ई सुनि के अपन बाल काय मोन पड़य गेल
बिल्कुल खेल कूद समय सेहो बहुत आनन्दमत होइत छल आधुनिक जीवनमे लोक सब व्यस् ता बढि गेल अछि
पुराने स्मृति सदिखन मनमे बनल रहैत अछि
अहाँके की लागैत अछि मित्रता व्यक्तिगत विकासमे सहायता करैत छथि अछि
आवशय मित्र सभा बहुत किछु सिखाबत छी
न विचार नव अनुभव अलग दृष्टिकोण आ जीवन सत्य व्यवहारिक ज्ञान जखन विभिन्न स्वभावक लोकसब सम्पर्क